नमस्कार मित्र
नमस्कार
आइ हम अहाँसँ सिन्धु नदीक तन्त्रक विषयमे विस्तारित गप्प करय चाहैत छी कारण ई नदी खाली एकटा नदी नहि बलकी पूरा उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वितक इतिहास भूगोल कृषति संस्कृति व्यापार सभ्यता आ मानव विकासक आधार रहल अछि जाहि कारण एकर अध्ययन करब बहुत आवश्यक मानल जाइत अछि
आहाँ बिलकुल सही कहै छी कारण सिन्धु नदी तन्त्र अहन नदी प्रणाली अछि जाहिमे मुख्य सिन्धु नदीक संग अनेक मत्व पुनः सहायक नदी सब शामिल अछि आ ई सब मिले विशाल जल तंत्र बनय अछि जहि पर कड़ोरो लोग जीवन खेती पशुपालन व्यापार आ आर्थिक गतिविधि निर्भर करैत अछि
बिल्कुल मित्र सिन्धु नदी उद्गम हिमालय क्षेत्र मे तिब्बत लग मानसरोवर झिलक आसपास पर्वतीय झालस मानल जाइत अछि जतय ई नदी बरफ पिघला आ हिमनत जस भरके धीरे धीरे आगे बढ़त अनेक देशक आ क्षेत्रसँ गुजरत अरब सागरमे मिलैत अछि
सिन्धु नदी अपन लम्बा याता दौरान ऊच नीच पर्वत संक्रा घाटी विस्तृित मैदान उपजा भूमि आशुल्क क्षेत्र सब गुजरै विभिन्न प्रकार प्रकृतिक दृश्य प्रस्तुत करैत अछि जाहिसँ एकर भौगोलिक महत्व बहुत बढै जाइत अछि
बिल्कुल मित्र सिन्धु नदी तंत्र मे मुख्य रूपसँ झेलम चिनाव रावी ब्यास आ सतलज जेका प्रसिद्ध सहायक नदी सब शामिल हती जे अपन अपन क्षेत्रक जल संग्रह कीऽ अन्तमे सिन्धु नदीमे मिले जाय एक विशाल नदी प्रणाली निर्माात करैत छथि
अतिशहायक नदीसभ कारण हिन्दू नदी बर्सााहरी पर्याप्त जल उपलब्ध करैत अछि कारण हिमालयक हिमनाद बर्फ वर्षा आ प्राकृतिक जलस्रोत लगातार एहि नदी सभ जल प्रदान करैत रहैत अछि
बिलकुल मित्र प्राचीन समय मे सिन्धु नदी किनार पर विश्वस महान सभ्यता सभमेसँ एक सिन्धु घाटी सभ्यता विकसित भेल छल जतय सुब्यस्थित नगर चौड़ा सड़क मजात मुऽ मकान जल निकासी व्यवस्था आ व्यापारिक गतिविधि सभ विकसित अवस्थामे छल
इतिहासकार सब अनुसार हड़प्पा आ महनजोरो जगह प्रसिद्ध नगर ई सभ्यता मुख्य केन्द्र छल जैतय लोक खेती व्यापार कला धातु उपयोग आ सामाजिक संगठन उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत एकनयो छलाह
बिलकुल मित्र सिन्धु नदीक नियमित जल उपलब्ध कारण एहि क्षेत्रमे खेती बहुत सफल होइत छै जिसमे गेहूँ जौ तिलहन दलहन आ विभिन्न प्रकारक कृषि उत्पादक पर्याप्त मात्रामे उपजाओल जाइत छल
नदीक किनार उपजा माटि प्रत्येक वर्ष बढ़ित बात नव उत उर्वरक प्राप्त करैत छल जाहि किसान सभके खेती करबे बहुत सुविधा भेटल छल आ उत्पादन सही अधिक होइत छल
बिल्कुल मित्र सिन्धु घट्टी नदी केवल खेती ल लेल महत्वपूर्ण नहि बल्कि व्यापारिक मार्ग रूपमे भी उपयोग होइत छल कारण नदीसँ मार्ग सम्मान एक स्थान से दोसर स्थान पहुँचे अपेक्षा करैत सरल रहैत छल
नदी के मध्यमश लोग कपड़ा धातो माटिके बर्तन अनाज पशु उत्पाद आ अन्य आवश्यक वस्तु दूर दूरक क्षेत्र स करैत छलाह जाहि आर्थिक समृद्धि बढ़त गेल
बिल्कुल मित्र सिन्धु नदी तंत्रक जल केवल खेती मे नहि बल्कि पीबाक पानि पशुपालन घरेलू उपयोग उपयोग मछलीपालन आ अनेक प्रकारक दैनिक आवश्यकता पूर्णलेन सेहो अत्यत महत्वपूर्ण रहत छल
एहि कारण नैतिक आसपास घनी आबादी बरत गेल जाम विकसित भेल नाग वसल आ धीरे धीरे मानव सभ्यता बहुत उन्नत अवसतक पहुँच गेल
बिल्कुल मित्र हिमालय निकलबाक कारण सिन्धु नदीमे अधिकांश जल बरफ पिघलासँ आबैत अछि जाहिसँ गर्मी कालममे सँ नदी पर्याप्त जलप्रवाह बनाबैत रहल अछि
वर्षाक समय जल बर्षा जल समत अ नदी जल राशि बढ़े अछि छै मुदा कखनो कखनो अत्यधिक वषा कारण व स्थिति सहित उत्पन्न भर जाईल अछि जहि आसपास क्षेत्र प्रभावित होइल अछि
बिल्कुल मित्रसिधुक नदीक तंत्र विस्तृत मैदानसभ कृषि लेल अत्यन्त उपयोग्त मानल जाइत अछि कारण एतेक माटि उबर समतल आ सिंचाईक सुविधासँ भरल रहैत अछि
एहि कारण लाखो किसान अपन जीवन अपन खेती पर आधारित करने अथी आ सिन्धु नदी तंरजलक उपयोग आ वरषावरी विभिन्न प्रकार फसल उगै छथि
बिल्कुल आधुनिक समय मे सिन्धु नदीक जलक उपयोग सिंचाई नहर जलाशय बाध विद्युत उत्पादन औद्योगिक कार्यमेसँ व्यापक रूप कहल जाइत अछि
जल विद्युत परियोजना सभक मध्यावहैत जलस बिजली उत्पादन जाइत अछि जाहिसँ घर उद्योग विद्यालय आस अस्पताल आ अन्य आवश्यक स्थान सभमे विद्युत आपत्ति सम्भव होइत अछि
बिल्कुल मित्र सिन्धु घाटी तंत्र केवल प्राकृिक संपतति नहि बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से हो महत्व अपन अछि कारण हजारो वर्ष एहि नदीके किनार विभिन्न सामुदाय भाषा परम्परा आ सांस्कृतिक विकास होइत रहल अछि
अनेक लोक धर्मक भावना सहि हिन्दू सभा जोड़ल रहहि कारण जल जीव आधार मानल जाय अछि आर प्रकृतिक सम्मान करब परम्परा बहुत पुरान अछि
बिल्कुल मित्र वर्तमान समयमे बढ़ैत जनसंख्या औद्योगिक विकास प्रदूषण जलक अत्यधिक उपयोग आ जलवायु परिवर्तन कारण सिन्धु नदी तंत्र अनेक चुनौती सबक सामना करि रहल अछि यदि नदीक संरक्षण स्वच्छता जलक संन्तुलित आहार उपयोग वृक्षारोपण प्रदूषित नियन्त्रित आ पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान नहि देल जाय तऽ भविष्यमे जल संकट आ पर्यावरणय समस्या आओर बढ़ि सकैत अछि
एहि कारण प्रत्येक नागरिक कर्तव्य अछि छै जे जो नदी सरेश्व रखए अनावश्यक जल बर्बाद नाहि करए पर्यावर्षण रक्षा करै अभावी पीड़ित लेखक सिन्धु नदी जल एक अमूल्य प्राकृतिक संपतति सर्षम अपन योगदान आवश्यक देब
बिल्कुल मित्र सही कहयलऽ अहाँके जतय विस्तृ सिन्धु नदीके तंत्रक महत्व बताउ तहि स्पष्ट बुझैत अछि जे ई नदी केवल एकटा प्राकृतिक जलधारा नहि बल्कि करोड़ो लोकक जीवन रोजगार कृषि व्यापार संस्कृति आ आर्थिक विकास मुख्य रूप आधार पर अछि आ आयो एकर उपयोग निरन्तर भऽ रहल अछि
सिन्ह प्रभाव हिमालय उच्च उच्च पर्वत प्रार्भ भर क पतरीला घाटी स पहाड़ी मार्ग विशाल विशाल मैदाान आस्वस क्षेत्र गुजरे अन्तिम अरब सागरमे मिलित अछि जहाँ एक सम्पूर्ण य अत्यत रोचक आ भौगोलिक दृष्ट्य महत्वपूर्ण बनि जाइत अछि
बिल्कुल मित्र सिन्धु नदीके जल वर्षाभर बहैत रहैत कारण आइ जे हिमालय जमा बरफ हिम्मनत पिघल जल अमानसुक वर्षा लगातार एहि नदी आकर सहायक नदीमे जल आपूर्ति करैत रहैत अछि
स नदी तंत्रक पाँच प्रमुख सहायक नदी झेलम चीनागरावी ब्यस आ सतरुज अछि
जाहि कारण एती सम्पूर्ण क्षेत्र कखनो कखनो पाँच नदी क्षेत्र सेहो कऽ जाइत अछि आ एकर ऐतिहासिक महत्वपूर्ण बहुत अधिक अछि
बिल्कुल मित्र ई नदीक सब जल दूर दूर धरि नहरक माध्यम से पहुँचायल जायइत अछि जहाँ से शुष्क क्षेत्रमे सँ खेती सम्भव भऽ पाबैत अछि आ किसान सबके वर्षमे अनेक प्रकारक फसल सफलता पूर्ण उत्पादन करैत छथि
सिंडो तत्र करण गेहू धान कपास गन्ना सरसो दलन चारो आ अनेक प्रकार फल फूल खेतेसे सफलता पूर्वक हुइत छै जाहि ईलाका परिवार आजीविका चलैत अछि
बिलकुल मित्र सिंचाय प्राप्त सुविधा रहबाक कारण एहि क्षेत्रक किसान केवल वर्षा पर निर्भर नहिं रहैत छै बल्कि नदीक जलक उपयोग कर आधुनिक खेती करैत छथि आ उत्पादन वृद्धि करैत छथि
प्राचीन समय सिन्धु घाट सभ्यता लोग नदी क जल उयोग खेती करलू कार्य व्यपार पशुपालन आ नगर विकास जेल बहुत बुद्धिमता पूर्व कर अचल शायत हुनर सभ्यता अत्यंत समृद्ध बनेेल छल
बिलकुल मित्र पुरानतत्व संभभ के हड़प्पा मजरु से सुबस्थित सड़क मकान जल जल निकासी व्यवस्था सार्वजनिक स्नानघर आ गोदाम भेटल अछि ताहिसँ स्पष्ट होल अछि जे ओहि समय लोक बहुत उन्नत सोच रखल छलाह
सिंधु नदी किनार बसल नागर गस बड़ी गतिविधि बहुत तेज छल कारण एत तैयार सामान दर क्षेत्र स अधि पहुँचा आल जायल आ बाहरी क्षेत्र सेहो व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित छल
बिलकुल मित्र व्यापारी सब नदी मार्ग उपयोग कर माटिक बर्तन धातुक समामान आभूषण कपड़ा अनाज आ अन्य आवश्यक वस्तु आदान प्रदान करैत छलह जहि से आर्थिक समृद्धि लगातार बढ़ल रहल
सिन्धु नदीमे मछली पालन सेहो बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय रहल अछि कारण नदी स्वच्छ जले मे विभिन्न प्रकार मछली उपलब्ध रहैत अछि जाहिसँ स्थानीय लोक सभे लोक भोजन आ रोजगार दुनू प्राप्त होइत अछि
बिलकुल मित्र बिलकुल नदी किनार घास आ हरियर क्षेत्र पशुपालन लेल उपयुक्त रहल अछि जाहिसँ गाय भैंस बकरी भेड़ आ अन्न पालक पशुपालन सहजतास संग कयल जाइत अछि
आधुनिक समय सिन्दु घति त्तंत परक बाद बिरज आ नगर नि परियोजना बनायल गेल अछि चाहे उद्देश्य जल संरक्षण सिंचाई बाढ़ नियन्त्रण आ विद्युत जल विद्युत उत्पादन करब अछि
बिलकुल मित्र एहि परियोजना संग खेती मेमे सुधार भेल अछि उद्योगमे जल उपलब्ध भेल अछि बिद बिजली उत्पादन बढ़ल अछि आ लोकक जीवन ससकारात्मक परिवर्तन देखल गेल अछि
मुदाब जनसंख्या प्रदूषक जलकट जगल कट कटाइ जल अत्यधिक दोहन औद्योगिक अपवशिष्ट आ जलवायु परिवर्तन कारण सिन्धु घाटी तन्त्र प्रकट संतुलन प्रभावित भऽ रहल अछि
बिलकुल मित्र बिलकुल यदि नदी मे गन्दगी प्लास्टिक रसायन पदार्थ आ दूषित जल लगातार छोड़त जाय तऽ नदी जल प्रदूषित भर जाय जहि से मनुष्य पशु पक्षी या सम्पूर्ण पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़त
एहि कारण सरकार वैज्ञानिक पर्यावरण बिद किसान असामान्य नागरिक सब मिले नदी संरक्षण लेल प्रभावी योजना बनाए वृक्षारोपण करे प्रदूषन रोकाय आ जल सही उपयोग करो करवा आवश्यकता छि
बिल्कुल मित्र विद्यालय महाविद्यालय सेहो विद्यार्थी सभे नदी संरकण जल बचाव पर्यावरण रक्षा अप्राकृतिक संसाधन महत्व विषयमे जागरूकता बनावल तथा भविष्य स्थितिमे बेहतर भरि सकल अछि
प्रत्येक नागरिक यदि अपन धरस निकल चका नदी मे नहि फेकत जल अवा अनावश्यक बरबादी इट नहि करत असुर्षा पर ध्यान देत नजदीक प्राकृतिक सुन्द्रता आ उपयोगिता बहुत दिन धरि सुरक्षित रहि सकैत अछि
बिलकुल मित्र सिन्धु नदी तंत्र मानव सभ्यताक एहन धरोहर अछि छी जाहि के अध्ययन हमर इतिहास भूगोल पर्यावरण कृषि संस्कृति अर्थव्यवस्था आ मानव विकासक अनेक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होइत अछि
वास्तवमे सिन्धु नदी बिना उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहादिके इतिहास कल्पना करैत कठिन अछि हजा कारण हजारो वर्ष ई नदी जीवन विकास आ समृद्ध मुख्य आधार बनाल गेल अछि
बिलकुल मित्र जे भविष्यक पीढ़ी लेल स्वच्छ जल हरियर पर्यावरण आ सुरक्षित प्राकृतिक संसाधन छोड़य चाहैत अछि तऽ सिन्धु नदी तंत्रक संरक्षण आ संन्तुलित उपयोग हम सभ कऽ साझा जिम्मेदारी बनात अछि
मित्र आई चर्चा हम बहुत किछु नवीन बात सिखलहु आ आप हमरा बुझा गेल जे सिन्धु नदी तंत्र केवल परी क्षा लेल विषय नहि बल्कि मानव जीवन आधार प्रकृतिक अमूल्य उपहार सभ्यता पहचान सेहो अछि
हमर सेहो ई विश्वास अछि जे यदि प्रत्येक व्यक्ति नदी सभक सम्मान करत पर्यावरण रक्षा करत आ जलक महत्व बुझत तऽ सिन्धु घाटी तन्त्र सदिखन मानव समाजमे समृद्धि आओर विकास मार्ग देखाबैत रहत
मित्र अफम सिन्धु नदी तंत्र भौगोलिक विशेषता विषयमे विस्तार गप्प करय चाहैत छी कारण एहि नदी प्रणाली निर्माण हजार वर्ष प्रकृतिक प्रक्रिया भेल अछि आकर प्रत्येक भागल अपन अपन विशेषता ता छिल अध्यक युग अछि
बिलकुल मित्र अहाँ बिलकुल सी कहैत छी कारण सिधु नदी तन्त्र हिमालय उच्च पर्वत प्रारमभ भरगर घर घाटी पतरीला इलाका विस्तृत मैदान उपजाउ कृषि क्षेत्र आ अन्तमे समुद्री तट धरि पहुँचैत प्राकृतिक रूपसँ निरन्तर परिवर्तन करैत रहैत अछि
हिमालय क्षेत्र मे बर्फ पिघलाव निकल कर जल त शीतल स्वच्छ आओर तेज गति सब बहैत अछि मुद्दा मिथिलामे पूजाक बाद नदी प्रभाव अपेक्षाकृत शान्त भर जायल अछि का चौड़ाई सेहो लगातार बढ़ जाइत अछि
बिल्कुल मित्र बिल्कुल मैदानमे बेहद समय नदी अपन संघ पहाड़स आनल बालू माटी इ गाद आ खनिज पदार्थ जमा करैत अछि